जय झूलेलाल दीदी!
जय झूलेलाल!
हा, ठीक आयो दीदी?
बढ़िया बढ़िया, सुबूह जा कमकार थी व्या?
हा हा, बस दीदी उहोई ता हलन।
अच्छा
हा, उहेई कम्म ई ता कयूं, ॿयो तहां ॿुधायो तहां जो थी व्यो आ कम्म?
न, बस हाणे त शुरूआत थी आ।
अच्छा, हीअ त सही ॻाल्ह आ, दीदी सुभू साण त इयोई तो थे न, कम ई में माण्हूं पूरो आ।
हा, अरे! तहांखे इन्विटेशन ॾियणो हुयो मुखे।
अच्छा, छाजो दीदी?
की न मां सोचां ती की न, घर वेठी आयां, फ्री आयां, बाबू बि वॾो थी वयो आ।
अच्छा अच्छा
त, कुछ कम वग़ैरा कयां।
अच्छा, पोइ केड़ो कम सोचयो तव दीदी?
अं, उहोई घर में केक् केक वेक जो कम न थींदो आ, केक थी व्, या कप केक थी व्या उहा शुरूआत ती कयां। हा हा, बिस्किट बेकरीअ जो कुछ।
अच्छा अच्छा, सुठी ॻाल्ह आ दीदी, इहा त ॾाढी।
हा हा, त उहोई तहांखे चवां पई कि न अॻले उन ते पंजी जुलाईअ जो कयां ती पई
अच्छा अच्छा
हा, इनोग्रेशन आहे, अचजो पो दीदी!
हा हा, ज़रूर ज़रूर ईंदीमांव दीदी, मुजी बि माण साहिड़यूं एन उहे बि केक वेक, ड्राई वारा ॾाढा सुठे सां खाईंदा एन। हा, पाण मां तहांखे कस्टमर ठाराए ॾींदीमांव।
अरे! ॾाढो ई सुठो पो त बेक् किरी जो नालो शुगर क्रश रखियो आहे सुठो आहे न?
ॾाढो बढ़िया ॾाढो बढ़िया। ऐं हिनजे अकॉर्डिंग सुठो थो लॻे नालो पण ॾाढो
हा उहोई चवां पई न की न नयो नालो ॿार ॿुधाइन पिया वेठा त वरी चयन व न मम्मी शुगर क्रश स सभिनि खां बढ़िया थो लॻे पाण में राय वेठी अची करे
अच्छा बढ़िया दीदी बाधऊ बढ़िया आहे हिनमें त दीदी हिन में तव्हां सभु फ्लेवर रखिया हूंदव केक जा सॿ ठाराईंदव?
न न हिक खां हिक फ्लेवर अथई
अच्छा
हा हिकु डार्क चॉकलेट तई हुनजे मथां चेरी वग़ै वेरह विदल आ ड्राइ फ्रूट विदल आह हिकु रेड वेलवेट केक जेको अॼुकल्ह ॾाढो हले थो ॿारनि में
हा हा
हा हिकु रस मलाई केक पाइनेपल केक ब्लैक फॉारेस्ट केक वैरायटी त इलाही अथव इलाही केकनि जी त
अच्छा त तव्हां कारीगर दीदी हितां घुराया थव की ॿाहिरां घुराया थव
न न मुंहिंजा ॿाहिरां जा कारीगर अथई हितां जा कान घुराया आहिनि
पोइ त ॾाढो सुठो दीदी ॾाढो सुठो ठाहींदव पोइ त
हा ऐं रेट बि वाजिब अथई हिक किले केक जो रेट अथई सत सौ रुपये खां स्टार्ट
अच्छा ॾाढो घटि रखियो थव दीदी तव्हां त बाज़ारि में त ॾाढा महांगा आहिनि पाण
हा बाज़ार में तूं ॾिसंदीअ त हज़ार खां ॿारहें सैं हज़ार त स्टारटिंग कईथनि
हा और दीदी हुनमें क्रीम क्रीम हूंदी आहे सॼी ब्रेड त हूंदी ई न आहे
न न असांजा क्रीम थोरी घटि वापराईंदासीं छोकी क्रीम अॼुकल्ह वणे का थी
न न मज़ो नथी करे न क्रीम
हा ऐं हिकु कस्टम जेको फोटो केक नथा अचनि जंहिंमे फोटो बि छपजी था अचनि पिया
हा हा
हुन जो रेट अथई ॿारहें सै ताईं
अच्छा त उहो मतिलबु जेको फोटू लॻराए करे ठारााईंदा आहिनि हू
हा अॼुकल्ह जेके कस्टमाइज़ नथा करनि पिया फोटो पंहिंजो कढी करे ॾियनि था त उहो असां हुन केक ते छापे करे
अच्छा अच्छा सुठी ॻाल्हि आहे इहा त दीदी ॾाढी और दीदी ड्राई वारा बि रखंदा तव्हां केक?
हा हा ड्राए केक बि हूंदव जेके हलनि अठ ॾह ॾींहं
अच्छा हा छोकी ड्राई वारा सुठा हली वेंदा आहिनि न चङा ॾींहं
हा हा पर दीदी हिकु हिडिस अकाउंट बि रखियो आहे पर उहो सिर्फ़ु अठनि ॾींहंनि जे लाइ अथव
छा डिस्काउंट अथव दीदी मूंखे ॿुधाइजो
ट्रीह परर्सेंट डिस्काउंट अथव केकनि ते बि ऐं कप केकनि ते बि
हिनमें छा अथव दीदी डिस्काउंट छा रखियो अथव?
डिस्काउंट इअं अथव की अगरि तव्हां ॿ केक था वठो त हिकु कप केक जो बॉक्स फ्री अथव
सुठी ॻाल्हि आहे इह त ॾाढी अंऊँ कप केक में घणा हूंदव दीदी बॉक्स में?
हिक बॉक्स में स छह खनि निकिरंदव
हा छह त हूंदा आहिन दीदी
हा और अगरि तव्हां वॾो कुझु वठो था ऑडर ॾियो था जीअं सठ बो बोक्सनि जो तव्हा ऑडर ॾियो था जीअं पार्टी-वार्टी माण्हू कराइनि था अॼुकल्ह गिफ़्ट बि हलनि ता न बर्डे में माण्हू गिफ्ट कंदा आहिनि न त पो हुन ते तव्हांखे हा हुन ते तव्हांखे फ़ोटी परर्सेंट जो डिस्काउंट ॾेई छॾंदीमांव
सुठी ॻाल्हि आहे इह त ॾाढी हाणे बसि मुंहिंजे बाबू जो जनमु ॾींहुं अचण वारो ई आ त पो मां त तव्हां खां ई ठारााईंदीमांव
हा त कप केकनि जी बि ॾाढी वैरायटी अथव ॿारनि जे लाइ नया नया क पिया आहिन। हिक मुंहिंजे बाबू ॿुधायो थई पैराडाइज जो बम
अच्छा उहो छा थींदो आ उहो त मूंखे पतो ई न आहे
अरे हुनमें आहे न ही ब्राउनी वग़ैरह विझी करे छा त अंदरि हुन में अगरि कटंदा त ॿारु हुन मां जीअं न हे वहंदो आ छा चइबो आ इअ लावो वांगुरु नि निकरंदो आ चॉकलेट जो, हा त हुन जो नालो असां रखियो आ पैराडाइस बम
अच्छा सुठी ॻाल्हि आहे इह त ॾाढी उहोई मां त नालो ई पहिरियों दफ़ो थी ॿुधां
अच्छा न, न ॾाढो बढ़िया थींदो अथव ॿार त शौंक सां था खाइनि इहो
अंऊँ पेस्ट्री-वेस्ट्री बि रखंदव दीदी
हा, हा पेस्ट्रिय जी बि वैरायटी अथव ब्लूचेेरी, चीज, फ्रेश ब्लूबेेरी, कप केक उहे छा चइबा इय डार्क कॉफीअ वारी थींदियूं आहिन जे क पेस्ट्रीूं वेंदियूं आहिनि अंऊँ वनिला फ्लेवर वारियूं पेस्ट्रियूं, ॾाढी पेस्ट्री बि वैराइटीअ जे रूप में अथव
अच्छा सुठी ॻाल्हि आहे दीदी हे काथे खोलंदव दीदी तव्हां दुकान
हे मां बिलकुल पंहिंजे घर जे वेझो हे ॾिठो अथव न विजय नगर
हा हा
हा बसि हुन जे आसे-पासे हाली त रेंट ते वरिती आहे दुकान
न सुठी, सुठी ॾाढी सुठी ॻाल्हि आ हीअ त
हा त किराए ते अञा हल हलाईंदसि पो अगरि ब ढ़िया रिस्पोंस मिलयो त पो अॻिते कम वधंदो
अच्छा सुठी ॻाल्हि आहे इहा त ॾाढी ऐं मुंहिंजी जेके साहेड़ियूं आहिनि उहे त केक जी ॾाढी शौक़ीन आहिन मुंहिंजा ॿार बि ॾाढा शौकीन आहिन अंऊ मां पंहिंजे स्टेटस ते बि लॻाए छॾींदीमांव
हा, हा अंऊँ हीअ घरु वेठे बि डिलीवरी मिली वेंदव
अच्छा, घरु वेठे पहुचाए वेंदा?
हा बस इहो आहे की टे किलोमीटर बसि पासे में हुजे टे किलोमीटर ताणी फ्री आ। अगरि टे किलोमीटर खां दूरी हूंदी न त पोइ हुननजी डिलीवरी चार्ज वठी वठंदा।
तव्हांजो त पासे में ई आहे ज्यादा परे त आहे न।
हा हा पोइ त तव्हांखे त फ्री अथव बिलकुल।
अच्छा इहा तव्हां सुठी ॻाल्हि मूंखे ॿुधायव।
हा बसि टी किले में दाइरे जे अंदर में हूंदो न त हुनजी लाइफ ई रखी आ। डिलीवरी
अच्छा इहा त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे पाण।
हा छोकी मुंहिंजो बाबू चए पोइ पासे में हूंदो त मां ई ॾेई ईंदमि बाक़ी हाणे परे परे त वरी पेट्रोल ख़र्च थींदा न।
हा हा हूह त ॾाढो पोइ त माण्हू खे फ़ाइदो ई न थींदो न एतिरो।
हा ऐं बाक़ी स्विगी जमाटो ते बि ॻाल्हायो आ। हुन खां वरी चवनि था की पंद्रहं ॾींहं लॻंदा त पंद्रहें ॾींहं खां पोइ स्विगी ऐं जमाटो ते बि तव्हां करे था सघो पिया ऑडर।
अच्छा इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे हिन में विधव त।
हा जुड़ी वेंदो पोइ इहे ॿई ऐएप बि असांजे में जुड़ी वेंदा।
अच्छा त दीदी तव्हां पेटी वेटी बि रखंदव पंहिंजी हुन में बेकरी में?
हाली त ॾिसो केकनि जो ई कमु शुरू कयो आहे ऐं गॾो गॾु तव्हां राय ॾियो थोॾो सो। त अगरि पोइ बेकरी में इहो बि रखखे छॾंदमि।
हा मूंखे त थोरो इहो लॻे थो की पेटी जी वेटी जी बि हुॾजे। त ॿार पेटी जी बि ॾाढे शौक़ु सां खाईंदा आहिन।
अच्छा पेस्ट्री और इ गॾु खणंदा आहिन इहा पेटीज?
हा हा हा पेटीज बि ॾाढे शौक़ु सां खाईंदा अथव।
अच्छा त पोइ ईअं थी कयां पोइ पोइ हिन ठाराए वठंदमि खणी पेटीज़ बि बेकरी त आहे न पंहिंजी।
हा हा पेटीज बि तरह तरह जी ईंदीूं अथव दीदी।
हा अच्छा कहिड़ी- कहिड़ी ईंदियूं आहिन वरी उहे?
उहे आलू पेटीअ ज अॼुकल्ह त मंचुरियन पेटी जी थी हले चिली पनीर थी हले। चामीन पेटीज़ थी हले ॾाढीूं वैराइटियूं आहिनि हुनमें बि
अड़े हीअ राय त तव्हां ॾाढी सुठी ॾिनी। हाणे उहो ई सोचां थी की हा हिनजी बि हाणे खणी चवंदी मांस। बाबू खे इहो ॿुधाईंदीमस की दीदी इहा राय ॾे पई वणे मूंखे ॾाढी वणी आहे तव्हांजी ॻाल्हि त।
हा गॾो गॾु कोल्ड ड्रिंकूं बि रखी छॾिजो फ्रीज़र बि त तव्हांजो ॾाढो हली वेंदव ॿार पेटी ज कोल्ड ड्रिंक पीअंदा आहिन ॾाढे सुठे सां खाईंदा आहिन।
हा मिठे सां गॾु गॾु नमकीन बि हा सुठो लॻंदो इहो। ऐं थधो त ॿारनि खे त खपे ई खपे ई।
हा हुनजे बिना त कुझु खाइनि ई नथा।
हा सही थी चए भेण सही थी चई।
हा न मां पंहिंजे पाड़े आड़े वारनि खे बि सभिननि खे वठी ईंदमि मां। तव्हांजी हुनम मोहरत
हा हा। आस पास में जेकी साहेड़िय हुज न हुननि खे बि ॿुधाइजे या मूंखे नंबर ॾिजइ। त पोइ मां उन्हनि खे बि फ़ोन करे इनवाइट करे छॾंदमि।
हा हा बिल्कुलु दीदी बिल्कुलु तहां ज़रूर ॿुधाइजो हुननि खे ऐं मां पंहिंजे स्टेटस ते बि लॻाए छॾींदीमांव तहां काड ठाहियो हूंदव न पांजो।
हा हा कार्ड ठाहियो आ पांजो मां उहो मोकिले छॾियांव थी हाणे थोरी देर में फ्री थी करे।
ठीकु आ ठीकु आ दीदी, पो मां हिन ते स्टेटस ते लॻाए छॾंदमि त मुंजा सभु ॼणा ॾिसी वठंदा हुन ते त।
हा हा ठीक आहे लख लख थोरो तहांजो, लख लख थोरो।
हा न न दीदी भेण अहिड़ी कोई ॻाल्हि न आहे इहो त असांजो कमु आहे न सभिन जो हिक ॿे जो।
अच्छा ठीकु आ, हाणे पो वरी ॻाल्हायूं था।
हा हा, जरूर दीदी जरूरु जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
हा,